हलो!
हेलो नमस्कार मित्र!
नमस्कार! नमस्कार!
कुछ दिन पहिले किछु लोक से गप भए रहल अछी। ओहि समय बहुत लोक भ्रष्टाचारक विषय उठने हुनका सभक बात सुन के बुझायल जे, समस्या एखनो समाजक बहुत रास क्षेत्रमे देखबाल लेल भेटैत अछि।
'बिल्कुल' 'बिल्कुल'!
हेलो!
भ्रष्टाचार भारतक प्रमुख सामाजिके समस्या से एक अछि, एकर प्रभाव केवल सरकार पर नहि बल्कि आम नागरिक के जीवन पर सेहो पड़ैत अछि।
'बिल्कुल'! कतेको लोक कहैत छलाह, जे जखन कोनो काज समय पर नह होइत अछि। तऽ किछु लोक गलत तरीका अपनाबे लगैत अछि। एहि कारणे ईमानदार लोक सब के सेहो कठिनाई होइत अछि।
ई वास्तवमे बहुत चिन्ता विषय अछि। जखन नियमक बदला आ गलत तरीका अपनाओल जाय तऽ समाजमे विश्वास कम होय लागैत अछि।
'बिल्कुल' भ्रष्टाचार कारणे गरीब असाधारण नागरिक सबसे बेसी प्रभावित होइत छथि। हुनका सबके अपन अधिकार पाबै मे बहुत संघर्ष कर पड़ैत अछि।
'बिल्कुल'! भ्रष्टाचार समाजमे समान अवसरक भावना कमजोर कर दैत अछि।
'बिल्कुल' बहुत युवक कहै छले जे व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी रहता है, मेहनती लोक सबके बेसी अवसर भेठत।
ई सह ई सह ई सरल बात अछी। पारदर्शिता आ ईमानदारी समाजक विकास लेल बहुत आवश्यक अछि।
'बिल्कुल' भ्रष्टाचारक कारणे सरकारी योजना पूरा लाभ कतेको बेर जरूरतमन्द लोक सब धरि समय पर नय पहुँच पाबे छैथ।
हँ एहि कारणे विकासक गति सेहो प्रभावित होइत अछि।
'बिल्कुल' जखन लोक सब नियम पालन छोड़ी शोर्टकट खोजे लगत छथि, त ई समस्या और पढ़ जाइत अछि।
ई कारणे समाज मे नैतिक मूल्य मजबूत बानोने राखब बहुत ज़रूरी अछि।
बिल्कुल विद्यालय आ परिवार दुनू ठाम बच्चा सबके ईमानदारीक शिक्षा लेल दाए तऽ भविष्यमे सकारात्मक परिवर्तन आबी सकैत अछि।
बिल्कुल संस्कार आ शिक्षा भ्रष्टाचार कम करबामे महत्वपूर्ण भूमिका निभास सकैत अछि।
बिल्कुल बहुत लोक इहो कहैत छैला जे कानूनक सही पालन होय। आ दोषी के समय पर सजा भैटत त भ्रष्टाचार कम भए सकैत अछि।
ई सही बात अछि कानूनन निष्पक्ष पालन समाजमे विश्वास अ बढ़बैत अछि।
हमरा लगैत अछि जे प्रत्येक नागरिक के अपन जिम्मेदारी बुझबाक आवश्यकता अछि।
हँ केवल सरकार नहि बल्कि प्रत्येक नागरिक ईमानदारी सेवा बहुत जरूरी अछि।
बिल्कुल समाजमे जतेक बेसी जागरूकता बढ़त ओतेक भ्रष्टाचार बिरूद्ध आवाज मजबूत होयत
ई बिल्कुल सही विचार अछि जागरूक नागरिक के मजबूत समाज बनबैत छथि।
बिलकुल एहि विषय पर गंभीर चर्चा होएबाक आवश्यकता अछि।
आशा करैत छी जे भविष्यमे ईमानदारी आ पारदर्शिता कऽ बात वातावरण औरा मजबूत होयत
हमरो इहे आशा अछि छोट-छोट सकारात्मक कदम से पैघ परिवर्तन सम्भव अछि
बिलकुल- बिलकुल खाली अहाँके भ्रष्टाचारक विषय उठाओ आब ई बताउ एहि समस्या के कारणे आम नागरिक के कोन- कोन कठिनाई झेलय पड़ैत अछि।
बहुत लोक करैत रहल छैला की जखन व्यवस्था पारदर्शी नै रहैत अछि। तऽ साधारण नागरिक के अपन सामान्य काज पूरा करबा मे सेहो बहुत समय आ परेशानी झेलेै पड़ैत अछि।
ई सही बात अछि। जखन प्रक्रिया जटिल जाइत अछि ते लोकसब भरोसा सेहो धीरे-धीरे कमजोर होइमे लागैत अछि।
बिलकुल गरीब परिवार सब एहि समस्या से सबसे बेसी प्रभावित होइ छथि। हुनका सब लग अतिरिक्त खर्च करबाक सामर्थ्य नै होइत अछि। एहि कारणे बहुत काज अधूरा रहि जायत अछि।
हँ भ्रष्टाचार समाज मे असमानता बढ़ैत अछि। असमान, अवसरक भावना कमजोर जाइत अछि।
बिलकुल बहुत युवक कहैत छेलाह जे चयन प्रक्रिया पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहत तऽ मेहनती आ योग्य लोक के उचित अवसर भेटत
ई बहुत महत्वपूर्ण बात अछि। योग्यता आ मेहनतक सम्मान होयबाक आवश्यकता अछि।
बिलकुल भ्रष्टाचारक कारणे विकासक कतेको योजना समय पर पूरा नैय। भय पाबैत अछि एहि कारण सामाजक प्रगति सेहो प्रभावित होइत अछि।
बिलकुल जखन साधनक सही उपयोग नै होयैत अछि ते विकास गति स्वतः कम जाइत अछि।
कतेको लोक कहैत छैला जे इमानदार कर्मचारी सब के सेहो कतेको बेर कठिन परिस्थितिक सामना करय पड़ैत अछि।
ई बात सच अछि मुदा ईमानदारी पर अडिग राना समाज लेल प्रेरणादायक उदाहरण बनैत अछि।
बिलकुल भ्रष्टाचार कारण सरकार आ नागरिक बीच विश्वास सेव कम होबै लगैत अछि।
हँ विश्वास सेव टुटला सँ व्यवस्था कमजोर पड़ैत अछि, आ समाज मे असन्तोष बढ़ैत अछि।
हमरा लगैत अछि, जे आधुनिक तकनीक और डिजिटल व्यवथा पारदर्शी बढ़ाबै मे बहुत मदद कहि सकत छी।
ई सही विचार अछि, जतेक प्रक्रिया स्पष्ट आ डिजिटल होयत ओतेक गलत तरीका अपनाय सम्भावना कम होयत
बिलकुल विद्यालय से लय के परिवार धरी बच्चो सबके ईमानदारी जिम्मेदारी अनेक मणडल शिक्षा देब बहुत जरूरी अछि
बिलकुल मजबूत संस्कार भविष्य मे भ्रष्टाचार कम करबाक आधार बनैत अछि।
हुम्म
ह
जे प्रत्येक भ्रष्टाचार कम करबाक उपाय आ नागरिक क भूमिका के बारेमे विस्तार सँ गप्प करब
ई बात पूर्ण रूपे सही अछि, परिवर्तन हमेशा व्यक्ति शुरू होइत अछि।
हँ बिलकुल बहुत के बकाय छला जे व्यवस्था पूर्ण रूप से पारदर्शी रहत तऽ मेहनती लोक सबके बेसी अवसर भेटत।
बिल्कुल -बिलकुल आशा करैत छिय, जे आगाँ चलई के समाजमे पारदर्शिता इमानदारी आ न्याय ओरा मजबूत होयत।
बिलकुल हमरो इहे आशा छी, जे सब मिलके ईमानदारी अपनावै। तऽ भ्रष्टाचार जेका समस्या ह बहुत हदारी कम कयल जा सकै।
बिलकुल एहि कारणे एहि समस्या केवल कानून नय बल्कि सामाजिक जागरूकता सेहो कम कयल जा सकैत अछि।
बिलकुल ह भ्रष्टाचार बझा रल अभी बताउ एहि समस्या कारणे आप नागरिक के कोन -कोन कठिनाइ झेलय पड़ैत अछि।
भ्रष्टाचार केवल आर्थिक नुकसान नई करैत बलकि समाजक नैतिकके मूल्यके सेहो कमजोर बना दैत अछि।
बिलकुल भ्रष्टाचार समाज मे असमानता बढ़बैत अछि। सामन्य सड़क भावना कमजोर भए जाइत अछि।
बिलकुल जे प्रत्येक के नागरिक अपन कर्तव्य ईमानदारी से निभायब तऽ धीरे - धीरे समाज में बहुत पेघ परिवर्तन आबि सकैत छी।
बिलकुल बहुत युवक कहै छला जे चयक प्रक्रिया पूर्ण रूपसँ निष्पक्ष रहत तऽ मेहनती आ योग्य लोककेँ उचित अवसर भेटत।
बिलकुल -बिलकुल विद्यालयसँ परिवार गरीबक बच्चा सब मे इमदारी, जिमेदारी आ नैतिक मूल्य शिक्षा दे बहुत जरूरी अछि।
बिलकुल भ्रष्टाचार कारणे विकासक कतेको योजना समय पर पूरा नहि भय पाबैत अछि एहि कारणे समामाजक प्रगति सेहो प्रभावित होइत अछि।
बिलकुल बिलकुल ई सही विचार अछि जतेक प्रक्रिया स्पष्ट आ डिजिटल होयत ओतेके गलत तरीका अपनायब सम्भावना कम होयत।
बिलकुल भ्रष्टाचार कारण विकासक कतेको योजना समय पर पूरा नहि भए पाबैत छथि। एहि कारे सामाजक प्रगति सेहो प्रभावित होइत अछि।
ई बात सच अछि। मुदा ईमानदारी पर अडिग रहनाए समाज लेल प्र प्रेरणादायक उदाहरण बनैत अछि।
बिलकुल भ्रष्टाचारक कारण सरकार आ नागरिक‌ कऽ बीच विश्वास सेहो कम होबै लगैत अछि।
बिलकुल भ्रष्टाचारक कारणे विकास कतेको योजना समय पर नहि पाबैत अछि एहि कारणे समाज प्रगति सेहो प्रभावित होइत अछि।
जखन संसाधनक सही उपयोग नहि होइत अछि तऽ विकासक गति स्वतः कम भए जाइत अछि।
बिलकुल बहुत युवक कहैत छैला जे चयन परिक्रिया पूर्ण रूपस निष्पक्ष रहत तऽ मेहनती आ योग्य लोकके उचित अवसर भेटत।
ई बात सच छै मुद्दा ईमानदारी पर अर्डित रहनाइ समाज लेल प्रेरणादायक उदाहरण बनैत अछि।
बिलकुल बिलकुल ईमानदारी पर अडिग रहनाए बहुत जरूरी अछि।
ठीक तऽ मित्र आब बाद मे बात करब धन्यवाद।
ठीक धन्यवाद नमस्कार।